क्या बात करे ह मैथिली। जी- जी -जी। । अच्छा ।
की हाल चाल मां।
ठीक छै अहां की करें छी।
किछु नहि हैया बौआके । कनि सुताबै छी ।
अच्छा खाना खेलक।
नहि खाइय बदमाशी करैत रहै छै ।
एहि तऽ कहली खुआ दियौ । एखन बाल साल सरििया। क ।
पपा आ के की कहलकेडॉक्टर ।
ओकराशोम नहि रिपोर्ट देतेन ।
अच्छा ।
आ ।
आओर सब कहियो तहन ।
आर सभ -सभ ठीकेठाक यइ ।
अहाँ की करै छी ।
आग पड़ल छी।
चाय पनपीिल।
के बना कऽ देतै जे पी लेबै अपने हम पड़ल छी तऽ के दे से।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
पुतहु गेलै अपना बाल बच्चामे ।
आर प्पा ड उटी।
हँ प्पा जच आब साँझमेथिन।
अच्छा।
्ा सात
आओर सभ ख तहन अच्छा।
आ कतेक कहू तहनसभ
तहन तऽ एखन दस मिनट त किछु किछ कहियौ।
कथी कहियै कहौ नही कपड़ासभ सरिेलहुँ
हँ कपड़ाभ तऽ सरिएलहुँ खराबो भेल
हँ तऽ कनि सरिया लिअ घरमे झाड़ू लगा लिअ हँ।
आर कति करू आर कति
आ घर दुआार मे झाड़ू बहारू लगाओ छनि सभके चनाा सभके सभके बेड सभके झाड़ू ताड़ू।
अच्छा।
हँ।
आओर
आओर की करब सेश अपन काज धंधा करू। क कहय म या।
हँ मम्मियके चलििया एले
ह।
आनन्द गधू
आर।
आओर सब ठीक यऽ।
आर सब ठीक क है।
हू।
ी क र चाही आओर सभ ठीके रहयक चाही
हँ तऽ आओर सभ कहियो दिल्ली गेलहुँ तऽ की की भेल
दिल्ली कथी लगेलहुँ दिल्ली तऽ एक दिन लगेबे केलहुंऽ हयत कथी।
त आ आ और जे दिल्ली दु तीन दिन रहल कियै?
ओत' दबल। ते बात भेलै।
अच्छा बहुते बात भेलै, की-की बात भेलै?
एंह पुछु नहि, देवता के सासके त के रंग रंगके बात भेलै जे
- भाईजी के सासके कि भेलैन हेलो। हां, आवाज नै आबैए। हेलो। हेलो। आवाज नै,